हलो जय झूलेलाल
हलो
हलो आवाज़ अचेव थी क्लीअर
हा जय झूलेलाल भाभी
जय झूलेलाल
भाभी तां किथां था ॻालायो
हा भाभी न मां ट्वेल्थ
अच्छा अच्छा गुड़िया
पोए छा थींदो मां सां खंडवा
अच्छा खंडवा, अच्छा अच्छा अच्छा मुहिंजो बाबू भी ट्वेल्थ में हाणे ॿारहीं में आ हाणे
अच्छा कहिड़ो सब्जेक्ट खयो थई
नीट जी तयारी थो करे गुड़िया। तां छा था कयो
मां त हींअर ट्वेल्थ में कॉमर्स खंयों आ
अच्छा अच्छा ॿियो ॿुधायो
बढ़िया जी थियो हींअर मुंहिंजी मम्मी कम पेई करे मूंखे चयईं कि ॻाल्हाए वठु।
अच्छा हा थोड़ो कम जो टाइमु आहे न सुबुह जो, मायूं वग़ैरह ईंदियूं आहिनि।
हा तव्हां वांदा थी वियव?
न न कमु कंदे- कंदे ॻाल्हाइणु चालू आहे।
अच्छा सुठो आह ठीकु।
थींदो आहे न कुझु- कुझु डस्टिंग वग़ैरह चालू आहे।
जी -जी
ॿुधायो विशेष छा आहे हुते?
जी
खंडवा में विशेष छा अथव?
इंय त कुझु बि कान्हे मतिलब, सभु बि आहे अलगु
वॾी वॾी बि वॾो आहे न खंडुवा आहे चङो आहे।
हा
झूलेलाल मंदिर, झूलेलाल मंदिरु अच्छा सिंधी अथव बराबरि सां? सिंधी अथव न सुठे सां? हा प झूलेलाल मंदिर बि ॾाढो वॾो ई हूंदव?
हा हा आहे सुठो।
झूलेलाल मंदिर जो जेको चालीहो चालू थींदो मां कारंजा मां कारंजा अकोला जे साइड आहे कारंजा।
हा हा हा ॿुधो आह नालो।
हा चङा सिंधी आहिनि हिते बि चङे ॼणनि जा मिट माइट आहिनि।
हा हा सही आहे।
झूलेलाल मंदिर में जेको चालीहो चालू थो थिए उहो कॾहिं खां चालू थींदो हुते?
असां हिते त सोलाह खां चालू था थियनि।
अच्छा हिते बि सोरीअ खां चालू थींदा।
अच्छा
सभिनी हन्दि लॻभग सोरिंहं
हा सोरींहं खां ई त चालू थिया आहिनि।
हा उहोई सुठे सां कंदा आहिनि हुते पोइ?
जी हा चालीह ई ॾींहं।
चालीहो सुठे सां कंदा आहिनिं ईंदी- ईंदा आहिनि सभु ॼणा सिंधी? सभु ईंदा आहिनि ईअं मर्द जाइफूं?
हा हा सभु वेंदा आहिनि रोज़ु, असां वेंदा आहियूं पर रोज़ न वेंदा आहियूं। ॾीस बि वेंदा आहियूं
अच्छा झूलेलाल मंदिर परे अथव हुतां खां?
यार रोज़
हा असां चालीहेें जे टाइम ते रोज़ ई वेंदा आहियूं।
ॾाढो परे बि कान्हे ऐं ॾाढो पासे में बि कान्हे मतिलबु वॉकिंग डिस्टेंस ते ई आहे पर
झूलेलाल मंदर त इंअ चालीहो चालू हूंदो आहे न लॻभॻि रोज़ ई वेंदा आहियूं असां सभु। असांजे घर जा, असांजे घर जा मुंहिंजो ससु- सहुरो ॾाढो मञंदा आहिनि उन्हनि खे।
अच्छा तव्हां हुननि खे ई मञंदा आहियो कि कहिड़ो गुरूअ
हा हा न हे त भॻवान आहिनि न गुरू त वाहेगुरू खे मञंदा आहियूं। हे असांजा इष्ट देवता आहिनि न गुरू असां असांजो वाहेगुरु खे वतलु आ, वाहेगुरु ते वेंदा आहियूं टिकाणे अमृत वेलो कंदा आहियूं।
अच्छा, सुठो आ।
हा और हिते हाणे जीअं ज़िमेदारी हु मुंहिंजी हिक साहेड़ी आ, हुनजी वधीक उन थसि झूलेलाल मंदर ते त जीअं साफ़ सफ़ाई हूंदी आ त असांखे गॾु वठी वेंदी आ। हाण ॿ, टे ॾींहं साफ़ सफ़ाई कंदासीं हुनखा पोइ थोरो सजाईंदासीं मंदिर खे पोइ रखंदा आहियूं, पोइ चालीहो चालू कंदा आहियूं हुते
सभ हंधि सभिनि हंधि ईअं ई थींदो आ, साफ़ सफ़ाई त चालू थी वेंदियूं आहिनि।
हा उहो ई, हाणे पोइ वरी ॼुमें, ॼुमें ते सुठे सां भॼनु कीर्तन रखंदा आहियूं असां सभु जाइफ़ूं वञी करे
असां हिते वरी गुरुवार, गुरुवार
असांजो वरी वेंदा आहियूं त पोइ वरी थोरो सो मंडलीयू गॾु वठ वठी वेंदा आहियूं, साहेड़ियुनि, साहेड़ियुनि खे
हा तहा ते वैसे तव्हां हिते वसि बाज़ार कॾहिं बंद हूंदी तव?
बज़ार इतवार ॾिह।
अच्छा असां हिते वरी गुरवार थी, गुरु, गुरूवार जी बंद।
और पोइ बज़ारि लॻंदी कॾहिं थव, जेकी भरजंदी आ बजार?
हो त सन कहिड़ो बि ॾींहुं मतलबु संडे लॻभॻ हा, संडे
अच्छा, अच्छा।
ॿियो ॿुधायो चेटी चंड कंदा आहियो हुते सुठे सां?
हा, हा सुठे सभु, सभु त्योहार सुठे सां ई कंदा आहिनि।
अच्छा सिंधी त अथव न चॻा त कंदा ई हूंदा न सुठे सां। चेटीचंड जो प्रोग्राम घणा ॾिह, अच्छा चेटीचंड जो प्रोग्राम घणा ॾिह करो पोइ।
सार्टट टे ॾींहं थींदो आ।
अच्छा उन में प्रोग्राम रखंदा हूंदा न जाइफ़ुनि जा अलॻि, ॿारनि जा अलॻि।
हा, हा डांस जा अलॻि पोइ मिलन रखंदा आहिनि।
अच्छा तव्हां जेतिरी ॿारनि जा रखंदा हूंदा न ईअं भई छोकिरियूं, छोकिरियूं अची करनि डांस।
हा, हा थींदो आ, हर हर शहर में ई थींदो आ अॼुकल्ह त
हा हा उहो ई हाणे चगों सुठे सां करे छॾियो थनि न सभिनि हंधि
हा, जी। हा असां हिते बि जुलूस निकिरंदा आहिनि सुबुह वाहन रैली निकिरंदी आ।
हा वाहन रैली हर जॻह ते करे छॾियो थनि हाणे, त जाइफ़ू गॾ हा हिननि सां मर्दनि सां, कीअ अलॻि, अलॻि कंदा आहियूं।
अॻिते मर्द, पुठियां लेडीस, हा अॻिते
कंदा आहिनि हिते, हिकु ॾींहुं पहिरें जाइफ़ून जी हूंदी आ। अच्छा, हा लॻभॻि ईए ई था करनि पर असांजे हिते अलॻि, अलॻि कंदा आहिनि, असांखे जीअं बाज़ार में न वठी वेंदा आहिन। जाइफ़ुनि खे हिते गिटी गिटी घुमाईंदा आहिनि सिर्फ़ु
हा असांजे हिते सभु पूरो बाज़ारि ई वेंदो आ,
अच्छा न असांखे ज़ाइफ़ुनि खे हिते गिटियूं गिटियूं जेके ॾह ॿारहं गिटियूं आहिनि। सिंधी कॉलोनी जी उहे घुमाईंदा आहिनि अन वरी पो मर्द ॿे ॾींहं ते कढंदा आहिनि त उहे वेंदा आहिनि बाज़ारि घुमणु
अच्छा
पो किथे परसाद कुझु रखंदा आहिनि किथे प्रसाद कुझु रखंदाईन किथे कोल्ड ड्रिंक रखंदा आहिनि असांजे घर कोल्ड ड्रिंक रखंदा आहियूं असां
सभु असां गॾु वेंदा आहियूं ऐं सभु जॻह ई असांखे मतिलबु बाज़ारि में र कंदा ऐंन असां
अच्छा
जी
असांजी जीअं कोल्ड ड्रिंक जी शय असांजी कोल्ड ड्रिंक जी दुकानु आ न त तॾहिं असां कोल्ड ड्रिंक रखंदा आहियूं असांजे घर हिते जाइफूनि जी रैली में ॿि अन जे संजय रैली में ॿि
जी जी
और ॿियो ॿुधायो ॿियो हुते हिते कीअं हिते कीअं वॾो गुरू मंदिर आ ॾाढो गुरू मंदर जी ॾाढी मान्यता आहे तीअं हुते कुझु हूंदो आ न हिते कीअं बास बास इदां आहिनि माण्हू त पूरी थींदी आ वेंदा आहियूं असां गुरू मंदिर त कुझु हूंदी आ बास वास बासे इन
असांजे हिते हिकु दादाजी महाराज हुननि जो मंदरु ठक लाल दादा जी मंदिर खण्वा मां हुते ॾाढा परे परे खां माण्हू ईंदा दर्शन करण गांव मां बि ईंदा आहिनि श
हा हा खंडवा खंडवा में ॿुधियो आ न चॻा परे परे ईंदा आहिनि ॾाढा जणनि जा कुलगुरू आहिनि हुते
हिते गुरु पूर्णिमा थींदी आ त हुते मेलो लॻंदो आहे
हा उह कुलगुरू आहिनि चगें ॼणनि जा चगें सिंधियुनि जा जेको तव्हां चयो त न हो कुलगुरू आहिनि चगें ॼणनि जा उए तॾहिं ईंदा आहिनि हुते
जी जी हा हा असां त वरी असां मुंहिंजी मम्मी दादी दादी सभ राधा स्वामी खें मझिंदा आहियूं
ॿुधो हूंदव तांह
हा हा ॿुधो आ न
व्यास ॿि वेंदायूं हर साल दादी। अयूं दादोू मम्मी त नामदान ॿि वरतल आ
अच्छा ब्यास जोे वतिन हिन राधा स्वामी
हा हा
अच्छा राध स्वामी आहियो तव्हांजे घर सभु ॼणा
जी।
अच्छा। ॿियो हुते राधा स्वामी जो सत्संग थींदो हूंदो न।
हा डेरो ठतल आ न।
डेरो अच्छा हुते त अच्छा सुठो ई हूंदो न खंडुवा कीअं व
हा-हा-हा वॾो आ त सुठो ई थी थींदो आ।
हा सेवा-वेवा बि ॾींदा हूंदा न हुते करणु लाये।
हा हा सेवा हुंदी आ न असांए हिते मंडे, मंडे ॾींहुं बि वेंदी आ मुहिंजी मम्मी, मुहिंजी मम्मी हफ़्ते में चारि वारु वेंदी आ, ॿ ॾिए त सत्संग हुंदा आहिनि संडे ऐं गुरुवार अऊं बाक़ी हिकु ॾींहु सेवा ते वेंदी आ, हिकु ॾींहु प्रैक्टिस ते वेंदी आ, मुहिंजी मम्मी पाठी आ।
अच्छा सुठो आ न, थोड़ो कॼे मंदिर-वंदिर वञिजे थोड़ो सो। सुठो आ पांजे, पाण लाये इअं हा केड़े बि गुरु खे पकड़जे, पर हुजे हिकु गुरु
हा हा, सही आ।
ॿियो बेटा, जीअं हिते हाणे चेटीचंड ॾींहुं असां आनंद मेड़ावा बि रखंदा आयूं। त आनंद मेड़ावा में जीअं सभु सिंधी चीजूं रखंदा आयूं, सिंधी शयूं रखंदा आयूं, जीअं ॿारनि खे सम्झनि ॿारनि नाला न भुलजनि हिकु ॾींहुं पहिरे रखंदा आहियूं असां, हिकु ॾींहुं पहिरे कंदां आयूं आनंद में हा हुन ॾींहुं रसोई बंदि हूंदी आ सभिनिन जी, सभु हुते अची खाईंदा आहिनि सभु
फ्री में
फ्री में ना बेटा
आहो! असां हिते बि इएं थींदो आ, न मिलन मेलो असांजे हिते बि खूब न कंदां आयूं सभु खाइणी।
हा, जीअं सिंधी आइटम्स रखंदा आहियूं सभु कंपलसरी सिंधी आइटम ईं रखंदा आहियूं, जीअं ॿारनि खे समझेनि।
तभी रखनि, मतिलबु इअं स्पेसिफिक सिंधी न हुंदा आहिनि, सभु आइटम ईं हुंदा आहिनि।
अच्छा, असांजो जीअं हुंदो आ, भई ॿारनि खे बि सिंधी आइटम सभु पतो हुजनि। अची करे खाइनि, टेस्ट पतो पए ॿारनि खे।
जी, जी, पर घरु में त हाणे सभिनि जे ठवनि ता न रोज़ु मतिलबु
लेकिन घटि पतो आहे न ॿारनि खे, जीअं सतपुड़ो थियो, हीअं मोहिणी थी, इएं इएं चीजूं न पतो आहिनि चङे ॿारनि खें, ठीकु आ बेटा जय झूलेलाल।
टाईम थी वियो आ शा?
हा जय झूलेलाल
जय झूलेलाल।